हेलो
हेलो ठीक छियै बहिन अहाँ कहू अहाँ कहू बहिन
हँ हमरो ठीक या अहाँ ठीक छियै ने
हँ बहिन हमहूँ ठीक छियै अहाँके काम भाए गेलै
ऐ हँ काम तऽ भए गेलै खाना पीना बनि गेलै हूँ से हमरा आर तखन नहि भेलै खाना बच्चा सबके भेल
हँ की
बच्चासभ की करत बच्चासभ भी नाश्ता उस्ता केलकै आ स्नान केलकै बच्चासभ आराम कए रहल छै आब धूपमे कतय जेतै
हँ बड्ड धूप छियै ने बाहर
बड्ड बड्ड धूप ओतबे गर्मी ओतबे धूप बहुत ज्यादे धूप तऽ एत्ते या बता नहि सकै छी अहाँ खेलियै
की करै छियै नहि हमरा कुछो नहि भेल छै हूँ
एखन नहि कुछो केलियै बाल बच्चा खैलक
बाल बच्चा प देे दैलियै एगो स्कूल सँ अभी आएल छै
हँ अहाँके बच्चाके स्कूल नहि बन्द भेल
नहि बहिन नहि बन्द भेल पन्द्रह तारीख के बन्द हाएत
अ-ओ बन्दो हेतै तबे न कतहु जेबै नहिरा
हँ एसभी- अभी उहर तऽ कतहु नहि जाइ के छै
हूँ हूँ केना जेबै इस्कूल जा तक अहाँ आर के बंन्द नहि हाएत हाँ ता तक एत्ते कतऽ जेबै बच्चाके पढ़ाइ छोड़ कऽ पैसा लागे छै ने इस्कूल कोनो सरकारी इस्कूल मे छै प्राइवेट इस्कू- -ल मे त पैसा लागै छै ने पाइ बड्ड लागै छै
ओहि ओहि बात छै न
हूँ
आओर खाना पीना खेलियै
अं-की कहलियै की सब बनल खाना बहिन की सब
अभी त खाना नहि बनेलियै अभी नास्ता बनैलियै परोठा भुजिया
हँ अं
आब बनबै धीरे धीरे
हँ-अ हँ नहि नहि खाना बना ले छै चावल तऽ लोग लेटे स ने बनबै छै बहिन
हूँ ओहि करबै
लेटे से बनाब लेटे से खायब आओर सब आओर सब कहू हमरा तऽ ब- बच्चाके छुट्टी भेल ही ना हमहूँ सू- पुछै छियै गाम जाय लाए गाम जायब ओतयसँ फेर आब फेर तऽ बहिन के शादी या तब ओहिमे तनिटा बिजी भए जायब सोचलियै गाम घुम आबी तनी टाइम
छै बहिनके शादी
बहिनके शादी यै इएह महिनामे लास्टमे उनतीस तारीख हँ शादी टाइमो नहि छै बहिन बहिन के बियाह छै जानते छियै किछ ने किछ ओकरा दिअ पड़तै नै गायके जमाना किछ नै लेलहुँ बहिनी गर्मी एते जे ये
भय गेल आ भय गेल
ह्म गैस सिलेंडर एतना महगा भए गेल राशनके टोटल सामान महगा भए गेल तेल कतेक बहिन महग भए गेलै सर करु के तेल सरसो के तेल बहुत महगा भए गेलै केना लोग मिडिल क्लास के आदमी जीतै
वही ने
अच्छा आम आदमी के आमदनी कम भय गेले पाय कम भए गेलै आ देखियो खर्चा कते आदमी के बढ़ गेलै लोक करतै की लेकिन पेट पेट छै बहिन जे आख फेर आ खा लेबै पाँच दिन नहि खेबै ई तऽ ई तऽ रोज के चीज छियै ने ह ई तऽ रोजके चीज छियै सब सबचीज महँगा ह्म ह तब गैस लए कऽ भए गेल पेट्रोल कते महगा यै कतो जे अहाँ कतो जेबो करबै ओतबे भाड़ा बढ़ि गेल ही न जे टोटो जे टोटो सँ जाय रहियै हमरा आरके दस टाका मे बहिन उ टोटो बीस टका लैत छै बीस बीस टका ले छै बगलोमे ह तनि दूर जाय के बीस टका लै छै बहुत समस्या भए गेलै कि कम ह गेलहुं बाजार बाजार गेलों एते महग सब सामान की कहू बहिन ले की ने ली की ने ली की नहि ले तनियो तनियो कमो कमो मे तऽ सब कुछ दियैे पड़ते ने छोट बहिन के बियाह छियै हम बड़ बहिन छियै महगा जे देखै छियै तऽ कुछ दिमाग नहि काम करयै एते महगाइ जे देखै छी समझमे नहि आबै छी की लियै की नहि लियै की दियै की नहि लियै नहिओ देबै तऽ नीक बात नहि भेलै बड़ बहिन छियै शादी बियाह बार बार तऽ नहि होइ छै आ एतेक महँगा सामान
हँ
समझ से बाहरके गप छै बुझलियै बहिन अहाँ अपन कहु बच्चा आर सभ एखनि टीवी देखैयै
ठीक है बहिन
टीवी भी देखैयै बच्चा आर
ओ हमरो वही करै छै
धूप मे जेतै नहि कतहु नहि जैल दै छियै मोन तन खराब द्वारा बच्चा सब तुरत बीमारो भए जाइ छै ने बच्चा सब
ओहि हमरो ह छै बच्चा
हू ओएह ने हँ बच्चासभके बीमार दुआरे धूपमे कतहु नहि निकलय दै छियै बच्चासभ तऽ चाहबे करत घूमी बौखी खेली लेकिन अहाँ हम नहि टाइट रखबै त बच्चासभ घरमे रहत नहि रहत रोडपर रहत रोडपर घूमत फिरत खेलत बच्चाके अभी ज्ञान नहि ने छै एक रति कहि दियौ जे बटा रे नहय के तनिटा भगवानके जल दए दही धार्मिक नामसँ बाल बच्चा एते दूर हैत ह बहिन कहे कहै वला गप नहि ओकरा मजाल छै कहि देबै एकटा बात नहि सुनै कहल बाबू रे कनिटा नहायके हे भगवानो सूरजो भगवान के जल दही कथी लए बुझत नहि बुझत
सब कऽ बच्चा चलू ओहि बात छै
आ बजारू चीज दियौ बजार कहियो जाय लेल बजारू चीज कहियो बा तब तऽ एक बेर अहाँ एक पाइ नहि एक पैसा नहि यहाँ हाथ मे रह देत की कहलियै बहिन
बोल ब बाजारके काम तुरत कर देत बच्चा सब हलो आबाज जाइ छियै
हँ आवाज आबै छै अहाँ बाजू आवाज आब बैयै नेटवर्क कारण तनि तनि प्रॉब्लम भए जाइ छै कहियौ ने एखनि दोकान जाय लए तऽ एखन एको बेर नहि कहत तऽ मम्मी धूप लागै छै ह्म एको बेर नहि कहत मम्मी धूप लागै छै हम बाजार नहि जेयबौ खेलय लए नहि जेबौ मजाल छै हँ तुरत तुरत चलि जायत ह दौड़ जैत बाजार बाजार मे तऽ छेबे केलै बाहरी चीज खाय ले कहियो कुरकुरे बिस्किट मैगी ई सब कते बहिन खराबी करते बच्चा के ओ सब खाय लए मार करत ई थोड़े बुझत छै महगाई सबकुछ बढ़ि गेलै मा हमर मम्मी पप्पाक पास ओतना पैसा नहि एकटा मजबूरी बच्चा
नहि कोइ नहि कोई नहि बुझै छै हमरा तऽ मूल
हँ हू लटकाइे लेत ह रुस जायत रुस जायत एहन रुसत कि लागत कते बड़का एकटा हमहि अहाँ गुनाह कऽ देलियै एना मुँह लटकेने रहत आब ओकरा मना ह्म ओकरा आब मनाबियौ मनाबियौ नहि मनेबै तऽ बस रुसले रहत नहि खायत नहि पियत रुसल रहत तऽ अहाँक बहिन छुट्टी हैत तऽ नहिरा जेब सासुर
हमे ससुराल जेब गौंड
गाम जायब ने नहि नहि गामो आर बच्चा आरके जाना चाही गाम जेयबै नहि तब तऽ केना बुझतै दादा दादीके दादो दादीकेँ बुझना चाही ने दादा दादीे देख ह तब गाम घरके बातावरण मे रहत त कुछु नहि तऽ गाँवो घरके हाल चाल बच्चा पता चलना चाही ने कि केना कते ये नहि ये बहुत बात होइ छै ने
हँ बहुत बात छै तब गाउँ
आ चलि जायब छुट्टी हैत ने आ पन्द्रह के हैत अहाँके बच्चाके बड्ड गर्मी छै कहे वाला छै ई साल बड्ड गर्मी पड़ले हन गर्मी आ महगाई दुनू बहिन लागलै छै जान लए लेतै तँ हू पेट्रोल भी महँगा भए गेलै अथियो बढ़ा देलकै ने यहाँ गाड़ी किराया जेबे जे कतौ गाड़ीओ किराया बैढ़ गेलै ने
हँ सही बाजलियै
वएह ने जे पचास टका जते रहे ओते साठि टका सत्तर टका क देल क तब पैसा बढ़ि गेलै एना लोग की करते दिमाग लोग के नहि काम करे छै अपना आर के मिडिल क्लास के आदमी छिये आमदनी कम छै खर्चा बढ़ि गेलै हू खर्चा बढ़ि गेलै
तेल इतना महंग भऽ गेलै चिन्नी महग भए गेलै सब
हू हू हू
ओतने महग काल्हि मार्केट गेलियै रहे तऽ ओतबे बाजार
हँ ह हँ बड महग हरा सब्जी जे बहिन लोग दू टाका चारि टाका लै रहै से भिंडी पचास टाका
हँ कल कलो झिंगा पचास टाका मे दे रहै तरकारी सब
बढ़िआँ यऽ ने हेलो हँ तऽ घर घरवला एलै हे ने एक रति खाना दै छियै बादमे करब ठीक ठीक ठीक राखु